हेलो
हेल्लो हँ
हँ हँ की हाल चाल
बढ़िआँ अपने
बढ़ए छै आ भोजन पानी भऽ गेल
की सब भोजन पानि तऽ भऽ गेलै आइ मङगल छै
अच्छा मङ्गल य अहाँके अच्छा अच्छा वरषा तरसा होइए कि नहि
वर्षा नहि होइ यए रौदी यए
अच्छा गर्मी य नहि हमरा एमे तऽ बहुत बहुत वर्षा बहुत नहि हमरा एहन तऽ एम्हर तऽ बड् नीक वर्षा भऽ रहल अछि
अही लिअ तऽ अथी के ठंडी के मजा
हँ हँ ओहि चादरि ओहि क सुतल छिऐ हम
हँ हँ चदर ओढ़िक सुतू
नहि कही तऽ अहीं सबके भेज देब हम कनि
हँ कनि भेजे दे
और गामके की हाल चाल छै
गाँव के बढ़िआँ हाल समाचार
मौसमसभ केहन छै
मौसम कायल तऽ बारिश भेल हँ
अच्छा
आइ रौदी छै
नहि आयतह एम्हर एखन भोरेसँ पानि भऽ रहल अछि
हँ तखन तऽ बढ़िआँ यऽ हमरा आरके एना तऽ बड रौदी यऽ
नहि तैँ ने कनि मौसम तैँ ने कहै छी आबि जाउ अहीँसभ नहि तऽ भेज दै छीियै अहीँसभकेँ हम सभ
नहि नहि लग्गी ल लग्गी लऽ कऽ ठेल दियौ एना कऽ कि वर्षा एनहि आबि कऽ होइ
हँ कियकि एतय तऽ बड्ड होइ छै आब एक महीना झेलय पड़ते नही एक महीना एनाही रहतै कंटीन्यू
हँ
और कहियौ सोचलहुं बहुत दिन भऽ गेल तऽ फोन कऽ कऽ हाल चाल पुछि ली
एनाहिते अहाँ हमरा याद करैत रहब
हँ हम याद करब त अहुँ एक बेर के याद कऽ लेल करब एहन नैने छै जे हमहीं हमरे इन्तजारमे किया रहब अहूँ एक बेेर याद करब
याद करब की कहै छी काममे कनी व्यस्त रहैत छी ताहि दुआरे ककरो
हँ से तऽ छै आइ काल्हिमे फुरसत कहाँ ककरो त ओ छै पहिलुका लोक जेका कहां छै कनि चलू नऽ ओहि काकीसँ भेट क लै छी तऽ कनि चलूल ने ओहि काकी लग बैसै छी आब ओ से जमाना छै
नहि नहि ना ना ना ना आब ओहन जमाना नहि छै ओहि काकी लग जाक बैसु ओहि काकी लग जाक बैसु जमाना बहुत
कोनो काकी लग कोनो काकी लग बैसबै तऽ सीधा एथिन काकीके पुतोहु कहथिन मार बाड़हनि ध कऽ सिखबैए लऽ एलै हन
हँ हँ
बुराई करय नऽ आयल हँ
हँ अहाँके बौआ सब ठीक
हँ हँ सब बढ़ियां सब बढ़ियां अछि
हेलो
हँ हँ सब बढ़ियां अय सब बढ़ियां
हँ
सभ बढ़ियां अछि
जमाय हमर ठीक छथिन
हँ हँ ओहो ठीक छथिन
माँ बाबूजी
हँ सब बढ़ियां छथिन अहाँके माँ बाबूजी सब ठीक छथिन गाम कहिया जाइ छी
जहिया अहाँ ल चलू
तऽ हम एतय छी अहाँ ओतय छी तऽ अन्तर छै ने जगह क हम एक राति मऽ पहुँचबे अहाँ चौबीस घंटा में पहुँच पहुँचबै हम चौदह घण्टामे पहुँचबै
हँ बरसा मधुश्राओणीमे की करबै जेबै
सोचै छियै देखियौ
हँ
एक दू दिन पहिले तो जाय चलियए जेबै
मौसा कहलखिन आबइये ले नै
अच्छ नहि कहलक ह्ह ह्ह एखन तकऽ हमरो नै कहलखिन
नहि हम कहली कि नेहा से हम विचारलियै एक दू दिन ल जायब त कहलकै तखन नहि अबिहैं
ठीक छै तहन त और बढ़ियां बात
हम कहलियै ई पन्द्रह दिन ल पहिले के जेतै बाल बच्चा के छोड़ कऽ
आ नहि सबसे ई भ जेतै ने स्कुल छूटि जेतै एकरा फेर एकरा ट्रैक पर आननाइ बहुत मुश्किल भऽ जायत ने
हँ हँ
आ जहने कतौ बाहर जाइयो बच्चा आके सीधा कहतै नानी गाँव गेलै तैँ एहन भऽ गेलै
हू
आओर सब बढ़ियां
आइ बाल बच्चा सभके लेल भोजन की बनेलियै
आलू बैंगन अदौरी के सब्जी रोटी
कनी अदौरीी् हमरो भेज देब से नहि होइया छोटा दौरी अपने खाइ छी छोटा दौरी कुमभरौरी अपने खाइ छियै
हूूँ
हँ कनि हमरो पार्सल कऽ देब कहब तऽ हम घरके एड्रेस अहाँकेँ दऽ देब अह हमरा पार्सल कऽ देब
ठीक छै हमरा दऽए देब हम कऽए देब पार्सल
हँ अदौरी अदौरी देबै तऽ देबै चलतै कोनो बात नहि छै कुम्हरौरी भेटत तऽ ओ कनि बेसी दऽ देब
गै मैया गै मैया तखन चलू ने मधुश्रावणीमे जेबे करब तऽ हम दआइए देब
हँं ओहो हमरा बड़ नीक लगैएा कुम्हरौरी ओहिके बाद ओ जे होइ छै की कहे छै हं अदौड़ीये सनक उज्जर जे होइ छै जे फ्राई क क खायल जाइ छै
अच्छा अथी अ ओ अ्म उरीद के दालि मे रहै छै
हँ दनौरी
हँ दनौरी दालि पर भात पर जे खाय छी
हँ हँ हँ हँ ओ
बाबाधाम के अदौरी खेलियैन
नहि कहिओ ने खेलियै ने
बाप रो बाप नेहा ओ दूगो दाना तू अगर सब्जी में धऽ दी तऽ सब्जी के स्वाद बदलि जाइ छै
मलब नीक होइ छै कि सार नीक होइ छै कि स नीक होइ छै तो तऽ के जेते तऽ कहबै आयल आब बात छै नऽ सब केओ नीक अनतै कि नहि अनतै सेहो छै नऽ सब नहि नऽ चीन्ह सकै छै
हँ नहि अथी राजु भाईजी के फोन कऽ देबै नऽ कहबै भाईजी बाबाधाम जेबा तऽ हम आर अगर आबी तऽ लेने आबीहे
हँ कियाकि हमरा बड़ नीक लगैया कुम्हरौरी हमरा जहिया क व्रत रहैया न तहिया क आलू और कुमरोरी केँऽ सब्जी बना लै छी
हँ बड़ नीक लागै य बड़की मौसीके कहने छलियैन जेकि कनि उ तऽ तते दैय छै जे भाय हम बुझबे नइ केलियै तू कहिया चलि गेलही हम कहलिए छोरु तहन आब हटाउ बहाना पहिलेसँ रेडी रहै छै तहन आओर कहियौ तहन अदौरीे कुम्हरौरी राखबै न हमरा लऽ हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो